हेलो।
हँ की सखी की हाल खस खबर।
गोर लगैत छी सखी।
हँ सोहागवती पुत्रवती रहू धनवती रहू जुड़ायल रहू ठीक छी।
हँ ठीक छी सखी अहाँ ठीक छी।
हँ हमहूँ बढ़िआँ छी सखी सभ बढ़िआँ सभ ठीक। अपन कहियो हाल खबर खेलों पीलों खाना। के कइट गेलय।
खाना पीना भऽ गेल।
आ अहाँ से हँ हँ स की भऽ गेल खाना पीना खेलों। आब तऽ साढ़े एगारह बजेय तऽ आब तऽ खा लेलहुँ खाना पीना गाँवमे तऽ बहुत लेट भऽ रहल ये ने आब तऽ मतलब गाँव छी गाँवमे छी तऽ गाँवमे तऽ जल
छै हे आ ताहिमे छलैय ने हमरा बहिनके बिआह। के तहीमे छलहुँ हेँ हमहहुँ गेल। हँ किएक तऽ हमरा बहीनोके बियाह भेलै तहिना भेलै तऽ अहाँके एकटा बियाह में एक दिन ठीक भेल रहे तऽ दियादमे कियो मैर गेलेन तैके बादमें फेरों अहाँ के एक जु एक जुलाइके फेरो दिन भेलइन। फेरो एक
अच्छा आ पहिले पहिले फिक्स रहेन दोसर दिन लऽ।
भेलै हँ पहिले रहेन अहांके दोसर तारीखके पच्चीस हँ अहाँके छलेन हँ पन्द्रहम छलेन हँ।
अच्छा।
छलनि हे तऽ बड़ बढ़िआं बड़ सुन्दर जमलै बढ़ियां बढ़ियां छलै।
हँ बड नीक बड सुन्दर हँ हमरा सबके कहलक ओहि ल तऽ हँसी ठ्ठा होइत छलए छलै उएह छलै मौस छलै भात छलै मौस भात पनीरके सब् जी मटर पनीरके ताहिके बादमे पापड़ दही छलय चीनी छलय आम छलय
हँ तहन तऽ बढ़िआँ भोज भात छलए।
बड नीक बड नीक छलय। तऽ कनि जाइ छैय तऽ बहिन सब लग मे बुझ हँ छले आ बहीन लग में गने तऽ बुझले ए जे लोको के कनी लेट लगिए जाय छैय।
हँ हँ हँ हँ छोट बहिन छलैत है कि जेठ
हँ सभसँ नहि सभसँ छोट बहिन अइछ। तऽ उएह छलय तऽ ओहीठामसँ कहै छलयए रइह जो आइ राइतमे रइह जो। कहलियै नै बौआ गाम घरमे एखन पाइन बुनीके सीजन छैय। बुझते छहक।
नहि होतै, आब कतबो लेट भऽ जाइ छै तऽ अपने घर- दुआरि नीक लगै छै।
तऽ चलि अयलहुँ, नहि रहलहुँ, चलि एयलहुँ हमसभ आदमी।
कयेलहुँ, नीक कयलहुँ अपन घर-दुआरिमें सभके ज सभ तरि नीन्दो नहि ने भऽ जाइत छै।
नइ- नइ आ तहिमे बारिश। मौसम में बुझियौ ने, सभक घर में कनी दिक्कते भऽ जाइत छै ने। जखन पानि-बुनी होइ छै, खीछ -खीछ रहै छै। तऽ एहि सबमें लोक कऽ अपने घर नीक, अपन घर- दुआरि बड़ नीक। रहत।
हँ आ कतेकके बौआ ई होइत छै, जे सभतरि नीन्दो नहि होइत छै ने। जेना हमरा सभके छै कतहु हम। सब जेबो करू तऽ कतहु नीन्द पड़ि जाइ छै, लेकिन हमर बड़ जे छथिन से हुनका। कतौ जगऽ दियौ तो ओ नहि कतौ सुति सकैत छैथ, अपने घर में गर्मियों कतबो किया ने रह। लेकिन ओ अपने घर पर आब क सुत। हँ अपने, कतहु चाहे कतबो।
ठुटू भऽ जायत ने। तऽ नींन्द नहि हैत सखी, की कहू जे कहैत छै हमरा अपने तऽ सएह पैअ अछि। हमरा यदि हम कतहु हमरा चाहब जे सुता लिअ त नहि सुतब हमरा। जैह अपन ओछैना रहत, ओहि ओछैनापर हमरा नींद होइए। बुझलियै तहन तऽ अपन-अपन होइ छै। अहाँसभके आओर की करै छै, की करै छी। भऽ गेलै। आओर सभ कहियो सखी।